कहा करै छै। सभ हाल चाल ठीक छै।
ह।
अब खाना पीना भेल छै। कि नहि भेल छै।
सभ भऽ गेल छै, चाय बनाबै छीयै हम
ओ तऽ हमरो लए नचे छै, ने तनी
निक छै, न पबै छै।
तऽ हम ऊपर आ जाइ छै।
ह।
पिलइ छै, हमरा चाय
ह।
ओहो मर कऽ बात करै छै।
तद शिका कऽ कैष्यती।
अभी अभी तऽ हम काम उम करै छै। बैठले छी मोबाइले चला रह छै।
अच्छा।
सोचै छी कि अपने फोन कऽ सभ सोचै छै कि अपने फोन। हँ, हँ, हँ, हँ।
अच्छा, अच्छा, हँ कि कहै छै
सोचै छी कि अपने फोन करै छै तऽ अपने सामने से फोने कर देले छी।
अच्छा, खाली पैठैल सु फोन कर
हँ सोचै छै कि अपनेके फोन करी तऽ अपने सामने से फोन कर देले छै।
सो खाली पोया ले गपशप कऽ लेबे।
हैं, सहि बात छै। तऽ चाय मे किया उत्ते लते लेखा के लेखा बनाएल छी अपने
अभी तऽ दूध रखइ अछि, अच्छा पत्ती देलइ छै।
आ पानी डालै छै, कि नहि।
तऽ एक पान डालय छै। आ चार पक चापत्ती अमे आधा चम्मच डाल जमै छी।
अच्छा।
आबे छै
हमरा तऽ खेती बाड़ी करे कऽ ओ भी बिल्कूल मने खड़ा त
हम सुत रह छै, जगा देलै छैगा।
त पैसा कम लऽ आदमी खेती बाड़ी एगो जीवन के चीज छै बहु। न करि तऽ बाल बच्चा के पेट बचा कैसे चली
ओ छै, तऽ च छै, सुति कऽ होइ पैसा कम ले हो जाइ छै, खेती बाड़ी करते।
ई हमहूँ इहे सोचै छै। आ, ठीक करै छी।
अब आदमी खाली बैठे छै उ से अच्छा दू पैसा कमा लेबे छै।
सही बात छै, एहि से तऽ खेती बऽ खेत मे आ गेले पर धूप बड़ा छै।
वर्षा मौसम केहेन होइ छै
बाप रे बाप रे पाप बाप रे पाप बड़ा गार्मि छै।
बऽ
हँ।
आरो का बै गर्मीमे तऽ क हो गर्मीमे तऽ आदमी रहै छै।
तब पैसा कमाबे ला तब काम तऽ धूपो मे करेके परड़ी छाओ मे करे के। परिधि। बारिश मे बाप रे बाइ कथी करै छै, पीछे मे आवाज तऽ बड़ा गन्द हो छै।
लाइटो जरबे रहबै छै।
अच्छा अच्छा लगत छै, कि अपने के लाइटर खराब हो गेल छै। कमे उमर मे लाइटर खराब कर देले छै।
नहि नहि लइटार ठीक हो जाइ छै आउ कोनो बात नहि छी ओहोत होइत रहले छी
हँ, बात तऽ साहिये बात छै।
ओ से कोनो दिक्कत न आब छै आर बताे छै खेती उेती केना चले छै।
सभ बढ़िआ चलै छै अपन बताल यै।
सभ हमर ठीक छैाह।
आ, अपने बाल बच्चा
सभ ठीक हइ छै। रौ खाद के फोटो भेज जाइ छी
देखै छी रुकै छी।
ओत बढ़िआ खाद होइ छै ह
ना ना ना ई सभ चीज ठीक नानू छै। हम देखले छै ई सभ खेत मे ई सभ। खाद डालै छै ने ई सभ ठीक ने हइ छै
ठीक नहि छी
हँ सही बात छै सही बात छै, देखै छियै हम्हुँ एगो खाद भेजै छ
हँ इहो बात सही बऽ उतना अथि नहि करे छै। असल नहि करे छै।
हँ। एहि सँ जदा अपना धूपमे शरीर जलै छै, खेतमे काम करै ज्याद देर ढूपमे खड़ा रहै छै ठीको नहि छै देह रही तबे नेद पैसा कमाई देह बातऽ कुछो बा
हँ ईहो बात सहिए बोलै छी ह, ह, आरो बताइ छी कने घूमै जायके छै
हम, हम तऽ पेरिस जाइ छियै बिहाने जाइ छी हँ, पेरिस सयकिलसे
अच्छा, अथि छी कर छी
हँ, हँ, टूर करे छी नहि देख ले छी वीडियो मे
हँ, हँ, तऽ मजा जाइ छी
बहुत मजा आय छै, तऽ का बताबय जाय बहुत मजा आय छै।
साइकिल जाइ छै, तऽ बड़ा कए रहइ छै।
हू बड़ा टाइम लै छै ओ तऽ बात छै
घरवला मन जाइ छै
हँ, मन जे छै मनाबयके पड़ै छै ओरका मान कोनो घर वाला छै थोड़ी ई सभ चीज लए कोनो घर वाला मानै छी पेरिस जा ई, हिसाब सँ एहि ह मनबे काम बताब अपने करै के पड़ै छै
अच्छा तऽ तऽ घरे कऽ कहले छै, कि मान गेले छी।
हाँ।
हँ।
हँ।
घर कि कहलै तू।
आम कइ लय छिये
हँ, कि कहले घरेके मानै छी परे जादा
बोल दे कऽ जाय तनी हमर पैसा छै। हम जाने छै नहि जायम तोरा क बात हत बोल दे तोझ छै।
अच्छा हमरा लगे जमीन जमीन से बगा आ बैसी ख छै
ना, ना।
तब ठीक छै, आरो बताय छै कुछो सुब छल लऽ कऽ कक रहै छैभी
हँ, बताओ जाउ अपनो सवेरे से ले के करै छै, अपने हमरा बड़ा। गेल बानी ने खेतेमे बानी ओहि समयसे धूप बड़ा बड़ा छै काम
सुबह से ताकत रहै छै उठके बतायै छै ना
छै ब्रश करै छै पढ़ेके बाद खाना खाय छै, पढ़ाइ करै छै दुख दुकान पे जाइ छै, कि खेती बाड़ी करै छै। आ फेर एगो बेहुदा लैका फोन कर देय छै तऽ ओकरा से त्य छै ओकरा बाद फिर पढ़ाई करै छै एगो लड़िका छै पढ़ाई हमरा करने न दे छै
अच्छा
हँ बेहुदा लैका छै फोन कर दैत रह छै बार बार
अच्छा हमरा अपने पापा दिया कह छै थून
ना ना लायका नु छैय लायका फोन करेल छै ह
बना देने छै
ह स बात
भ होइ छै कचा
हँ ह पियए छै लै छै न
ना देबे बला नै करै छी।
पड़ा खतम आदमी छै तऽ तोरस कोनो मांगै छै तऽ त न दैत हेतैय
ना ना देबौ से
भगवान सब देखै छै कोन केकरा क दै छै ओकरे हिसाबसँ दुनिआमे चीज छै
सब देखाइ छै भगवान ओसे कोनो दिक्कत ना हो छै।
ह बात तऽ स ही बात
खियियाइ पिआइ देबै छै
आज त काम हम करने खेत मे आजू अब के काम कर जे समय के साथ पते न चलल की एतना धूप मे हम काम क देने छीय समय इतना बीत गेल यछी ईहै न
हू इहो बात सही आज सुबेरेला काम खेत गरैऽ ओस पन बन गेल
कैसन बनल छै
ठीके देख द कहै छै रुका
बढ़िया
आहँठीक छै ठीक छै
ठीके ठाक छै बा अच्छा न बनल छै अच्छा बनिआ छै
चनि सब ठीक छै बिस्कुट उस्कुट निकालै छै खायइ ल
हम त त को
चाय बिस्कुट अब एगो आदमी फोन कर ले छै हमरा केतना बढ़िया अपना सुनै छै इसकुल मे रहै छै हम इसकुल मे अपन दोस्त सबके साथ मतलबकरै ने इसकुल लाइफ जे इ छै
हँ हँ
जे टॉयलेट मांग के आदमी बाहर आयैल छै बतिया उतिया छै घूम छै बम करै छै एगोरा फोन आ जाइ छै
ओ
एगो पहिनका फोन आबै छै तऽ सोचे छै कि कन फोन करै छै जो खेतीे काम उम होतेै तब न उठलै रहल छै
हँ
फेर मने मे कहनी कि अगर दूसर केा फोन करी तब उठाय ले को जरुररी होते छै
हँ
कह बादमे दसर त कोन कॉज
चोर बाबुए ने रहल छ ओ
न उ हमरा दूर के मतलब बेटा के बेटा
ओ ऊरके बेटा
हू
ज्यादा चीनी हो गा न बिस्कुट मीठा लगाता बिस्कुट सन मीठा
ओ चीनी जादा ढरा गेल छै।
हू, हू।
कहे।
चीनी अच्छा न हो खेल छै, सुनले छै वीडियो मे देखले छी फेसबुक हम छै, देख ले छी।
हमहूँ देखे छियै चीनी चिकना होइ छै
ह।
अब लाय के रहे छै, तका कर छै, खाय के पड़े छै, जियान थोड़े करे छै।
हँ, हम एक बार चाय बना देल रहे छै बाप रे बा बाप रे वाप इतना चीनी डाल दे रहे छै, कि गला मे जलल रहल छै साप ए लेखा लगे छै
अच्छा।
हँ, इतना चीनी डाल दे अब तो हम चीनी खाइ छोड़ देले अब तऽ हम खाना पीना खा के सोच रहे छी। ओकरा बाद घरपे जाइ छी तऽ पढ़ाइ करै छी तब हम अपने के फोन करै ठीक छै।
ठीक छै।
बढिया।